यौ
नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छैय न
हां सभ ठीक छै आइ हम प्लास्टिक प्रदूषणक विषयपर चर्चा करत चाहैत छी कियाकि ई समस्या धीरे धीरे पर्यावरण आ मानव जीवन दुनूके लेल गम्भीर खतरा बनै जा रहल छै
बिल्कुल सही कहलिए प्लास्टिकक अत्यधिक उपयोग ओ ओकर अनुचित निपटन पिथविक संन्तुलन के प्रभावित कर रहल अछि
सच कहू तऽ आइ लगभग प्रत्येक स्थान पर प्लास्टिकक उपयोग देखबाक लेल भेटत छै चाहे बाजार हो घर अथवा सार्वजनिक स्थान
हँ मुदा सुविधाक नाम पर बढ़ल ई उपयोग अब एक पेघ परिवर्तनक संकट बनि गेल अछि
ह हमरा लगैत अछि जे प्लास्टिकक सभ से पेघ समस्या ई छै जे ई बहुत जल्दी नष्ट नहि होयत अछि
बिल्कुल बहुत रास प्लासस्टिक सामग्री के पूर्ण रूपसँ विघटित होइमे सैकड़ो वर्ष लगि सकैत अछि
कल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़लु जाहिमे कहल गेल जे समुद्रमे लाखों टन प्लास्टिक कचरा पहुँचि रहल छै
बिल्कुल सही कहलिए समुद्री जीव जीव जन्तुसभ एहि प्रदूषण से बहुत प्रभावित भेल फेरो आयल अछि
सच कहूँ तो बहुत रास पशु पक्षी प्लास् ठीके भोजन भुजी के खा लैत छथि जाहिसँ हुनकर जीवन सङ्कटमे पड़ि जाइत छै
हँ ई स्थिति वास्तवमे बहुत चिन्ताजनक होइ
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे प्लास्टिकक प्रदूषणक प्रभाव केवल प्रकृति नहि बल्कि मानव स्वास्थ्य पर सेहो पड़ैत छै
बिल्कुल सूक्ष्म प्लास्टिक कर्नजल भोजन मे वातावरणक माध्यमसे मानव शरीरमे प्रवेश करि रहल अछि
काल्हि हम सोचे छलू जे जँ एहि गतिसँ ओ प्लास्टिकक उपयोग बढ़ैत रहल तऽ भविष्यक स्थिति आओर गंभीर भय सकैत छै
बिलकुल सही बात कहलियै एहि कारण प्लास्टिक उपयोग कम करनाइ समयक माँग बनि गेल छै
बिलकुल सच कहू तो बहुत रास लोक सुविधा लेल एक बेर उपयोग होय मतलब प्लास्टि प्लास्टिकक वस्तु प्रयोग करैत छथि
हँ मुदा एहि आदत मे परवर्तन अन नइ बहुत आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे कपड़ा के बैग धातुक बोतल आ पुनः उपयोग होइ योग्य वस्तु वस्तु अपना अने नीक विकल्प होयत
बिलकुल छोट छोट परिवर्तन से पैघ सकारात्मक परिणाम प्राप्त कयल जा सकत
काल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ प्रकृति प्लासस्टिक नहि बनाबैत छै मनुष्य बनाबैत छै तै समाधान सेहो मनुष्यके खोजबाक चाही
ई बहुत सार्थक विचार छै समस्या मानव निर्मित छै तऽ समाधान सेहो मानव प्रयास से सम्भव छै
सच कह तो स्कुल कॉलेज आ समाज में पर्यावरण जगरूकता बढ़ेबाक आवश्यकता अछि
हँ विशेष रूप से नई पीढ़ी के शुरू से पर्यावरण संरक्षणक महत्व बुझबैल जयबाक चाही
हमरा विश्वास छै जे प्रत्येक व्यक्ति अपन स्तर पर जिम्मे दारी निभाबै तो प्लास्टिक प्रदूषण बहुत हद तक कम कयल जा सकै छै
बिलकुल सही कहलिए पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य छै
सही कहले प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या तऽ निपटाबा लेल जागरूकता जिम्मेदारी आ सामूहिक प्र्यासक आवश्यकता अछि ताकि आने वाली पीढ़ि स्वच्छ असुरक्षित पर्यावरण भेट सकै
बिल्कुल जी प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ि जा रहल ओ एकर प्रभाव आब प्रत्येक क्षेत्र में देखल जा सक
हँ काली हम बाजार गेल छलू आ देखलू जे बहुत रास लोक आजो प्लासटिकक ठेला उपयोग करि रहल छी
बिलकुल सही के लि बहुत लोक सब यह समस्या गंभीरता के बुझी नहि पाबि रहल‌ छति
सच कहूं तो पहिने लोक सबक कपड़ा झोला बाँसक टोकरी आ अन्य प्राकृतिक वस्तु उपयोग करैत छलला
बिलकुल ओ वस्तु पर्यावरण अनुकूल छलल ओ प्रकृति के कोनो हानि नहि पहुँचाबय छै
हमरा लगैत छियै जे आधुनिक सुविधाक कारण लोक सब धीरे धीरे पारम्परिक विकल्प सभसँ दूर भए गेल अछि
हँ मुदा फेर से टिकाउ ओ पर्यावरण अनु कुल विकल्प अपनाए पे जोर दे जा रहल ल अछि
काल्हि हम एक समाचार पढ़लहुँ जाहिमे कहल गेल जे कतेको शहरमे एकल उपयोग प्लास्टिकपर प्रबन्धित लागबल गेल अछि
ई बहुत सकारात्मक कदम छै एहन प्रयास से प्रदूषण क कम करबाक दिशामे सहायता भेटैत छै
त सड़क नदी आ पोखरिक काठ प्लास्टिक कचरा देखिके बहुत दुःख होयत छै
बिल्कुल सही बात ई कचरा केवल सुन्दरता खराब नहि करत छै बल्कि पर्यावरणीय सन्तुलन सेहो बिगड़बाक छै
हमरा लगैत छै जे कचरा प्रबंधन व्यवस्था के आरो मजबूत बनावनाइ आवश्यक छै
एकदम एकदम सही कहलियौ जो कचरा सही ढङ्ग से अलगओ पुनःचक्रित कयल जाय तो समस्या बहुत हद तक कम भहि सकैत अछि
हँ काल्हे हम देखलहुँ जे कतेको समा सेेवी संस्था सफाई अभियान चला रहल छै
ई बहुत प्रशंसनीय प्रयास छै समाजक भागीदारी बिना कोनो पेेघ परिवर्तन सम्भव नहि होय छै
बिल्कुल सच कहुतो बच्चा सबके बचपनसँ पर्यावरणक महत्व सिखा सिखौने आवश्यक छै
हँ कियाकि नई पीढ़ी जागरूक होयत तखन भविष्यमे स्थिति बेहतर भए सकैत
बिल्कुल सबको तो बच्चा सबके बचपन से पर्यावरण महत्व सिखानाइ आवश्यक छै
हँ कियाकि नई पीढ़ी जागरूक होएत तखन भविष्य मे स्थिति बेहतर भ‌ए सकैत छै
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक व्यक्तिके अपन दैनिक जीवनमे प्लास्टिक उपयोग कम करबाक प्रयास करबाक चाही
सही कह लियए छोट छोट बदलाब जेका अपन बोतल झोला ओ डिब्बा उपयोग करनाय बहुत उपयोगी सिद्ध भइ सकैत छै
काल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ जाही धरती पर हम रहैत छी ओकर सुरक्षा हमर साझा जिम्मेदारी छै
ई विचार वास्तवमे प्रत्येक नागरिक लेल प्रेरणादायक सन्देश दैत छै
सच कहू तो प्रकृति हमरा बहुत किछु देत छै हँ ओकर संरक्षण केनाय हमर नैतिक कर्तव्य छै
बिल्कुल स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवनक आधार होइत छै
हमरा विश्वास छै जे जागरूकता शिक्षा आ सामूहिक प्रयास सँ उपलब्ध प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण पावल जा सकै छै
सही केलि य जी जो हम सब आब जिम्मेदारी से काज करब तो आने वाली पिढ़ी के स्वच्छ सुन्दर आ सुरक्षित पृथ्वी सौप सकब
बिलकुल प्लासस्टिक प्रदूषणक समस्या पर जतैक चर्चा कयल जाइ ओतेक कम लगाइ छै क्या कि ई समस्या आब विश्व स्तर पर चिन्ता बनि गेल
बिलकुल जी वैज्ञानिक सब लगातार चेतावनी दे छथि जेे जो प्लाासस्टिक कऽ उपयोग ओ कचरा प्रबंन्धन पर नियन्त्रण नहि कएल तो भविष्य मे स्थिति और गंभीर होइ सकेत छै
सच पुतो कलिय नदीक कात गेल छलहुँ जते बहुत रास प्लास्टिक क बोतल आ थैला फेकल देखलू
ई दृश्य बहुत समान्य होइ गेल अछि मुदा वास्तव मे ई पर्यावरण लेल बहुत हानिकारक छी
हमरा लगै छै जे नदी या पोखरि के प्रदूषणक एक पैघ कारण प्लास्टिक कचड़ सेहो छै
सही कहलिय ई कचरा जलक गुणवत्ता खराब करैत छै ओ जलचय जीव सबक जीवनक पर नकारात्मक प्रभाव डालैत छै
बिलकुल कल्हि हम एक लेख पढ़लहुँ जाहि सँ कहल गेल छलिए जे समुद्र मे प्लास्टिक मलब लगातार बढ़े जा रहल छै
बिलकुल समुद्री कछुआ मछली ओ अन्य जीव प्लास्टिक कऽ कारण बहुत कठिनाइ झेलि रहल छथि
हँ सच कहू तऽ जखन पशु पक्षी प्लास्टिक निगली लैत छथिन तखन बहुत बेर हुनकर मृत्यु सेहो भए जाइ छै
हाँ आ ई स्थिति मनावक लापापरवाही परिणाम छै
हमरा लगैत छै जे बहुत लोक सुविधा कारण प्लास्टिक कऽ उपयोग तऽ करैत छथि मुदा ओकर सही निपटान नहि करैत छथिन
सही बात जिम्मेदारी केवल उपयोग करबाक नय बल्कि सही ढ़ंग सँ फेेकबाक सेहो होइत अछि
कलही हम देखलहु जे कतेको विद्यालय मे परिवार पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कैल जा रहल छल
ई बहुत नीक पहल छै शिक्षा माध्यम सँ जागरूकता बढ़बाक सभसँ प्रभावी उपाय मानल जाइत छै
सच कहु तो जब प्रत्येक परिवार अपन बच्चा से को पर्यावरण संरक्षण जनक शिक्षा दै तो बहुत पैघ बदलाव आ सकैत छैै
बिलकुल परिवर्तन तनक शुरुआत सदिखन घरसँ होइत छै
हमरा लगैत छै जे ओना चपक्रम अर्थात ई साइकलिंग महत्व से लोकसभके बुझल जयबाक चाही
बिलकुल क्यकि बहुत रास पलासटिक एक सामग्री पूर्ण उपयो योग्य होइ छै जहि सँ कचरा कम कयल जा सकैत छै
कलही हम एक विचार पढ़लू धरती हमर आवश्यकता पूरा करैत सकैत छै मुदा हम लालच हइ
ई विचार वास्तवमे पर्यावरणक संरक्षण मूल सन्देश दे छै